आओर बतैए हाल चाल अहाँ के कैसन छै
सभ नीक छै अहाँके बताई ने
हँ हमरो नीक छै हाल चाल अहाँके बतैै अहाँके खाना खा लेलियै
हाँ खा लेलियै
अहाँके खानामे कथी कथी खयले छै
खानामे हम चावल दालि सब्जी खले छै पापड़ तिलौरी खलियै छै अचार खलियै छै आओर बतै छै ने आब अचार खाइ छै
हँ हम अचार खाय लै छियै अचार आमके अचार खयले छी हमहूँ खानामे खयले छियै दालि चावल सब्जी सलाद चटनी अचार सलादमे रहलै हे खीरा मु गाजर चुकन्दर हरी मिर्च नीमो ऊपर से चाट मसाला रहले हे फेर चटनी मे अहाँ से कह दू क कच्चा आम हरी मिर्च पुदीना रहलै ह फेर सेन्धा नमक रहलै ह फेर अचारमे रहलै ह बड़हर के अचार करौनाके अचार आराके अचार खली बड़ा अचार हम खाइ छी अहाँके अचार में कोन कोन से अचार खााय छी
हमे तो अचार आम के अचार काफी नीक लगै छिय
ओ आ
आंला का लागे छै नीम का नंबो का अछा नीक लगे छै
अच्छा आओर बतै ने अहाँके खाना खुद से आज बन बनाबै छै कि अहाँके माताजी बनले छियै खाना
माताजी बनैलै छी
ओ अहाँके वैसे खाना बनाय आ जाइ छै खाना मे कथी कथी अहाँके बना लै छियै
खानामे हम हर चीज बना लियै छियै चावल दाल सब्जी सब्जी हर तरहके सब्जी बना लियै छिय मीट मछली भी बना लियै छिय
अहाँके एगो बात पता हइ कल हम दूगो आम लगायले रहै छियै समझलियै ओमसी गआ मो कितना अच्छा रहे छै ओकरा के हम पछतावे छी उखाड़ के सूख गेल छै एगो आम ए ग मे लाग जा छी
नहि खाना अच्छा हैइ छै अपन
बड़ा आम नीक आम रहलै बम्बई आम रहलै सूख गेल
चलिये कोइ बात न छै
बड़ा दुःख होइ छै
फिर लगा लैय छै आब
हँ आओर बतैेयै अहाँके सब पेड़ पौधामे कोन सा पेड़ पौधा लगाना अच्छा लागै छै
हमे तो सबसे अच्छा पेड़ पौधे लगाना काफी अच्छा लागै छै
अच्छा अहाँके बागवानीमे वैसे कोन कोन से पेड़ पौधा लगाबै छी
हम लगबै छियै आमका पेड़ लीचीका कटहरका अमरूदका केलेका नीम्बूका यही सब लगाबै छियै नीम का गुलर का है भिलर का भी लगाबै छै आओर बताइ छै ने आप कोन कोन सा लगाबै छै
हमहूँ लगै ले छियै किष्णभोग आमके पेड़ लगै ले छियै फेर जर्दा आमके पेड़ लगै ले छियै फेर अहाँसँ बता दू कि बिजूक आमका पेड़ लगैले छियै मालदेह आम का भी पेड़ लगैले छी फिर किसनभोग आम केा पेड़ लगैेले छियै पेड़ लगैले छियै सिपिया आमके दशहरी आमके पेड़ लगैले छियै सुकुल आमके पेड़ लगैले छियै फेर भथुआ आमके पेड़ लगैले छियै फेर बहुत महुआके पेड़ लगेले छियै दूगो अहाँ से ता दू कटहल का पेड़ लगेले छियै एगो नीम गू का पेड़ लगेले छी फेर दूगो पपीता का पेड़ लगैलै छियै बारह पेड़ लगैले छी अहाँके सुनलियै ह इहे सब पेड़ लगैले छी अहाँके सुनाई न देत है का अहाँके दोसरा केहू से बात करै छी का
न सुनाय दै छै ने बोलै छै ने
आओर बतैइयै न अहाँके बगवानीमे आम के अलावा कौन कौन से पेड़ लगैले छी
आओर कुछ ने लगाय छियै हम एक नीम का पेड़ लगाय छियै
अहाँके बिशलबा के बेलगा दियै छियै वहाँ से बड़ा बोलै छै भर भर
ज्यादा न बोलै छियै
ना ना मारिए ओकराके बेलगाबै छी बिलगादी हँ तकलीफ होइ छै बड़ा बोलै छै कि
ई ना बोलै छी
ना ओकरा के मार के बेलगैयै
आओर बतैयै छियै न घूमने चलै छियै कहीं गर्मी के मौसममे
हँ सोचै छियै चलेके अहाँके जहाँ चलबै तहाँ चलबै अहाँके बतयै न अहाँके कहाँ घूमयके मन करै छै
हमे तऽ मोन करै छै काश्मीर घूमयके
काश्मीरमे काहे ला जबै कुछो काम हइ का
घुमने का सपना छै हमारा
सपना छै कश्मीर मे घूमेके के हँ ओहिसे से भी कश्मीर काफी ठण्डा जगह छै
आपका कहाँ सपना कहाँ है घूमने का
हँ हमरो सपना छै कश्मीरे घूमे के सपना छै ओहिसे तऽ हम बड़ा जगह जगह पे घूमि ले छै अयोध्या जी घूमि लै छै
अयोध्या जी घुमै छै यहाँ पे
उधर गइल छियै हरियाणा मे गेल रहै छियै तऽ उधर नजदीक पड़ै छै उधर से अयोध्या जी सब अहाँके समझलियै तऽ उधर भी गएल छियै मासी मौसा के साथ गेल छियै बड़ा नीक नीक अयोध्या जी बड़ा नीक नीक जगह छै उधर बड़ा नीक मंदिर छै घूम लै छियै हम
काफी नीक लगै छै न गाया घूमै छियै आब
हँ हरियाणा भी घूम लै छी हरियाणा से ही ते गेल रहै छी वहां पे अयोध्या जी अयोध्या जी गेल रहै छी हम सोचा हमर सपना हइ न्यूजर स्विजरलैंड जाय के सपना छै
स्विजरलैंड न जाइ छियै बहुत दूर छियै
दूर छै दोसरा देशमे छै लेकिन बड़ा सपना छै काहेकि उब गेल छियै इधर उधर घूम के बड़ा जगह जगह घूम लै छी
बीजा न मिलैत छै ये
हँ बचपन मे भी घूम लेले छियै बचपन हँ
हम तऽ स्विजरलैंड घूमले छै
हँ बचपन मे तो हम गुड़गाँंव ही रहल छियै ओकरा बाद बड़ा होने के बाद आयल छी घरे आ गेल छी तऽ बड़ा होने के बाद जब घरे आयल छियै ने तऽ वहाँ तो पढ़ रहल छियै मोंटेश्वरी स्कुल मे अच इंग्लिश मीडियम ठ तो अच्छा से पढ़ैत यहाँ पे अलियै तो सरकारी मे नाम लिख का दिले छह तीसरा क्लास में नाम लिखवा देले ओहि से हम कहल छी सब जगह घूम लेले छीय सूरत घूम लेले छी गुजरात घूम ले ले छी ओहिस आब कहले से ज कहीँ बाहर देश जाइ ह दे देश विदेश घूमयके सोचै छी अहाँके बतैयै ने हेलो अहाँके बतै अहाँके बतैै ने अहाँके कहाँ घूमे के प्लान बनाबै छी
हमसभब सोच रहे छिय कि कश्मीर घूमि कऽ आबै छी ह
कश्मीरे घुमबै यहाँके
हँ कश्मीर से की केरला चलै छै चल केरला भी काफी छै अचछा जगह छै वहाँ का जो जंगल होइ छै ने काफी सुन्दर होइ छै
हँ ई तऽ बात अहाँ के सही बोलै छै
नारियल होइ छै त ओ भी मीठा लगा छै उसक
हँ ऐसे कश्मीर भी अच्छा जगह छै बड़ा अच्छा अच्छा बरफ ऊपर से झरनाथ के तरफ बरफ गिरे छै फेर ठंडा जगह छै इधर तो बड़ा गर्मी होइ छै तो कश्मीर मे अच्छा लागे छै ने जाने पर
हँ काफी नीक लागै छै मने
ह अहाँके तऽ सपने मे घूमै होबै कश्मीर
हँ रोज घुमे छै त
हँ ओहि से ने अहके हँ अहाँके स्विजरलैंड मे भी सपने मे घुमइ होबै छै हमू हम तऽ उह सोच रहल छीियै कि सिजरलैंड सपने मे घुमे अहाँके तऽ सभ जगह घूमिये लेले छियै लेकिन फर्के इतना छै कि अहाँ के सपना मे घूमे छै हम हकीकत मे घूमे छै
तब ने हकीीकतमे क्या फर्क पै छै घूमै छियै ने
न सपना भ बड़ा सपना हकीकत मे बड़ा फर्क
फरक कहाँ छै सपनामे बहुत अच्छा से घुमै छियै लेकिन र तना अच्छाँ घुम छी बहुत कठिन लागै छै
चलियै आओर बतैयै ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ माता पिता परिवारमे सभलोग सभ नीकसँ चलै छै ने
हँ सब नीक छै सभ नीक छै
चलिये
आओर बतबै छी ने मौसम कैसे छै
मौसम तऽ ऐसा ह लग रहा है द गार्डन गार्डन भेल छै बड़ा अच्छा मौसम छै फर कितना है कि हम बागवानी मे बैठल छी ने ओहि से बड़ा ठंडा ठंडा हवा बह रहल छै
चलिए नीक छै
अहाँके धूप मे न निकल देबै बड़ा रौदा कड़ा कड़ा उगै छै अपने माता पिता के भी रौदा मे न निकले देबे छै ने आ शिकंजी बना के अच्छे से पिलबै उको माता पिता को आ खुद भी खुद कभी रौदा में निकलवाई त छाता ले के समझलो
ह ठीक कहै छै अहाँके
से बात करके बड़ा नीक लागल फेर कभी टाइम मिली तऽ अहाँ से बात करब नमस्कार
नमस्कार